हलो।
ॿियो जय झूलेलाल भेण, ठीकु आहियो?
जय- जय झूलेलाल, तव्हां ठीकु आहियो दीदी?
हा दीदी ठीकु आहियां, तव्हां छा किथां था ॻाल्हायो? किथां था ॻाल्हायो दीदी?
मां, मां मलकापुर खां, अऊं तहां?
अच्छा, मां दिल्लीअ मां पी ॻाल्हायां।
दीदी अ उॾ म अच्छा-अच्छा ठीकु आहे दीदी
हा दीदी, मलकापुर किथे पवंदो आहे? हा दीदी, मानी थी वई, तव्हांजी थी वई?
हा, हा मलकापुर महा राष्ट्र में हा हा, तव्हांजी थी हुई रोटी?
तव्हांजी थी वई मानी थी वई, हा दीदी थी वई मानी थी वई, भिंडी ठाही हुई मां।
पुलाउ ठातो आहे अंऊं आलू ठाता आहिनि। तव्हां छा ठाहियो अथव?
अच्छा, मां बसर में भिडियूं ठाहियूं। भिंडियूं ठाहियूं आहिनि बसर में? न न न। सेेयल भाॼी न, जीअं बसर न सेल भाॼी न दीदी, जीअं न शा हे त बसर त, पहले भिंडियूं कतरा- कतरा करेे कचरियूं जेके कंदा आहियूं। हलो, त हुन में न उन खां पो वरी हुन में बसर टमा त अ थूम विझी, हा बसर टमाटो थूम विझी करे, अउ उन खां पो वरी हुन में भिंडियूं विझी करे नमक मिर्च विझी लुणु मिर्च
टमाटो विझी, हा टमाटो न विझो।
हा, हा टमाटो, बसर टमाटो ॻारे करे अईं पो वरी आहे न उनमें भींडी विझ्। हा ठाहींदा हूंदव न, तव्हां बि दीदी। हा तव्हां ठाहींदा आहियो, हीअं।
सियल भाॼी ॾाढी खाईंदा आहियूं, सियल भाॼीअ में कंहिं मइल भिडी आलू, कंहिं मइल भींंडी वाङणु, जेको बि हुजें अंबड़ी
हा, हा असां हिकिड़ो त, हू ठाहींदा आहियूं, भींडी ऐं भींडी पटा त ठाहींदा आहियूं, भींडी पटाटा ठाहींदा आहियूं ऐं ॿियो पर हे बसर में ठाहींदा आहियूं। ॾाढी सुठी लॻंदी आहे इय बि भाॼी, हा
हा, हा।
मां त दीदी हाली त घर में ई कंदी आहियां, हा दीदी, तव्हां छा कंदा आहियो?
अच्छा हा, मां बि हाउस वाइफ ई आयां म शादीअ मां टम चो, मां बि हाणे ई मुंहिंजी शादी थी आहे साल खनि थियो आहे शादीअ खे। जी?
अच्छा, त उते मलकापुर में छा आहे, घुमण लाइ?
गुरुद्वारो थव, फ़ेमस। कदम्, किथां- किथां जा माण्हू ईंदा आहिनि। ऐं उमास ॾींहुं पंज उमास जूं करण ईंदा आहिनि।
अच्छा।
हलो भई कुझु बि आश आशा हुजे न अलाए किथां -किथां ता ईंदा आहिन। कंदा आहिन शहं आशा जी कंदा आहिन आशा पूरी थिए त। अ पदम अथव पदम। हा- हा त अचो कंहिं महिल मलकापुर उमास ॾीं। चईं बजे सुबुह जो अरदास थींदी अथव असुर जो अमृत वेले जी जेकी अरदास हुंदी आ न चवंदा आहिन ॾाढी पुॼाईंदड़ु आ।
अच्छा- अच्छा -अच्छा हा। अच्छा
कर्जा चञा।
हा, मतिलब आसे पासे वारा ईंदा हूंदा जेके, महाराष्ट्र में आसे पासे में आहिन। उहे ईंदा हूंदा तां हां किथ ॿियो? हा, ॿियो? छा आहे, हुते घुमण लाइ? मुंहिंजा ॿ ॿार आहिन। तव्हांजो ॿियो?
होटलियूं त हाणे जिते किथे आहिनि होटल गार्डन ॿियो छा।
हा, होटलियूं त गार्डन त आहिनि जिते किथे। हाणे ॾिसो असांजे हिते, जीअं तां हां कॾहिं दिल्ली आया आहियो?
न मां दिल्ली न आई आ।
दिल्ली आया आहियो कदीहिं दीदी? हा। दिल्ली ईंदव न, त हिते टे, चार गुरुद्वारा अथव। हा। गुरुूद्वारा टे, चार, अथव हिते मान्यता वारा। जीअं न, शीशगंज गुरुद्वारो आहे। हिकिड़ो चांदनी चौक, में वरी हिकिड़ो हुनम में आ।
हा।
फफ़तेह नगर गुरुूद्वारो आ, तिलक नगर में ऐं, उनजे अलावा हिकड़ो ॿियो। बंगला साहिब गुरुद्वारो, उ हुनजी त ॾाढी मान्यता अथव। अऊं, जीअं तांहां ॿुधायो था न उमास, वारे ॾींह असांजे।
हा, हा। त हुते चवंदा आहिन दिल्लीअ में कपिड़ा वपड़ा, न इहे सस्ता मिलंदा आहिन त मिलंदा आहिन सस्ता।
सस्ता मिलंदा अथव हा, हा सस्ता मिलंदा आहिन दीदी। सुठा मिली वेंदा आहिन, हा वॻा ईअं। न मार्केट हुनजी मतलब, वैसे त सरोजनी नगर आहे। सरोजिनी नगर अथव ऐं उनजे, अलावा न हिक तिलक नगर में मिली वेंदव। ऐं अन उनजे अलावा सर हो चांदनी चौक, में बि मिली वेंदा अथव। पर अ, न छाहे की। असांखे त पंहिंजे एरिये में बि उहा ई रेट मिली वेंदो आ, मतिलब असां मतिलब छा आहे की। ईअं न की मतलब मूंखे शादी जीअं वि। विहांव लये वठणा आहिन कंहिंजो, विहांव आ त माखे हुनजी ख़रीदारी। करणी आ शॉपिंग त मां ईअं, न की मां वेंदम होॾे, सरोजनी नगर या तिलक नगर। मांखे पंहिंजी जेकी मार्केट आ, न हिते न वॾो आ न शहर। त पंहिंजी- पंहिंजी एरिए जी न, मार बाज़ार आहे असां जीअं। हिते जनकपुरी जी अलॻ आ।
बाज़ार में डिरेसनि जा रेट् छा हुजनि?
रेट उहे ई मिलंदव जेके तांहां। होॾे ॾिसी ई , तव्हां तिलक नगर में या जेको बि। त शइ बि तव्हांखे उहा ई, मिली वेंदव, तव्हांखे रेट। भी उहो ही मिली वेंदुव जीअं न मतिलब हीअ हलक। हलका, फुल्का ड्रेस वॻा वठिणा अथव। हा जीअं हल्का, फुल्का वॻा वठणा अथव तव्हांखे। टीं, टीं, सै बि मिली वेंदुव वॻो। मतलब जीअं, बिना चुनीअ वारो, बिना चुनीअ वारो वठो।
हा, हा।
हैवी वारा बि मिली वेंदा आहिन मतिलबु उह पंहिंजे, पंहिंजे। पसंदि थियो आहे, कॾहिं वधीक जे ॾिसो माण्हू वधीक हैवी बि खणंदो आहे। मतिलब जेके, न र जेके वधीक रेट वारो वणंदो आहे, वधीक वारो मिली वेंदो आहे, मां घटि वारो खणंदी आहियां त मूंखे घटि पट वारो बि मिलीेंदो मां साँढी पंजे सैें ताईं बि ॾिसां न?
ईअं न मां ॿुधो आहे, बि छोकिरियूं शॉपिंग शो छोकरी, हा हा ई छोकिरियूं ॿुधो आहे कि भई ख़रीदारीयूं
इते बि ॾाढी थव ॾाढी, दिल्ली ईंदियूं आहिन, ॾाढी ई। अ न, उह त उह तव्हांखे उॻायणी त तव्हां चांदनी चौक मां वठी था सघो, तिलक नगर में करे था सघो। शादीअ जी शॉपिंग अगर हा सुठा मिली वेंदा आहिन ॾाढा, पर दीदी ॾिसो मतलब, अगरि तव्हांखे वधीक सुठे में खपे त थोड़ो रेट त हूंदो आ, हा निरंकारी भवन अथव, तव्हां निरंकारी आहियो?
हा मुंहिंजी मम्मी निरंकारीनि, मुंहिंजा पेका हा निरंकारी समागम थींदो आ वेंदा आहियो तव्हां, तव्हां वेंदा आहियो समागम ते वेंदा आहियो?
हा, मुंहिंजो नालो वरतल आ निरंकारी। हा धनधनकार धनंकार, हा ॾाढो सुठो लॻो मूंखे तव्हां सां ॻाल्हाए करे, हा। हा हा, पंहिंजो माण्हू मिली वेंदो आ त कीअं लॻंदो आ। वेंदा आहियो सत्संग में, समागम ते मां वेंदी आहियां, हा वेंदी आहियां पर न हिकिड़ो ॾींहुं। छोकी न दीदी ॾाढो परते पवंदो आ, त मां न रोज़ न वञी सघंदी आहियां, छोकी न ॿारनि खे बि ॾिसणो हूंदो आ, घर में ॿियो कोई कान्हे, त इन वरी मां न हिकिड़ो ॾींहुं वेंदी आहियां। अंउ ॿ ॾींहं, टे ॾींहं जेको आ न, ऑनलाइन ॾिसंदी आहिया
अच्छा अच्छा
मतिलब हिकड़ो ॾीहुं, हा मतिलब हिकड़ो ॾींहुं लॻंदोआ कि न पेर पाए अचां, हा।
पाइरा पाए।
मूंखे लॻंदो आ, मां हिकिड़ो ॾींहुं हिकिड़ो ॾींहुं, हा आशीर्वाद वठी अचां, चरन हा, अच्छा।
हा हा, त उ त गीत- बीत भवन में गाई मां अञा नाम न वरतो आ।
गीत मां मां, पतो थव, हा ख़बर मां न हिते वरी ॿि थोड़ो घटि आहियां, पर मां जॾहिं पेकनि में आहियां न मां नंढी हुयमि मुंहिंजो तॾी खां नालो वरितल आ, मुंहिंजा पेका निरंकारी इन, मां एॾा जाम गीत त ॻांईंदी हुयमि न दीदी, एॾी संगत मां वेंदी हुयमि, सागर मध्य प्रदेश। मां एॾा जाम स मतिलब, गीत, असांजो सॼो परिवार निरंकारी हुयो। एॾा गीत मुखे ईंदा तव, एॾा गीत, मतिलब उहे नंढापण खां मां ॻाईंदी आई आहियां। उहे गीत मुखे हाणे ॿि ईंदा आहिनि। अऊं मां हाणे भली न वेंदी आहियां, घटि मथे वेंदी आहियां हिते छोकी परिवार आ। हा हा, त हिते न परिवार आ, जीअं ससु मुंहिंजी। एॾो न मञींदा हुया, पर हा न मतिलब ॿिया बि हुया, जीअं मुंहिंजो मुंहिंजे भाऊ जीअं सहुरो हुया न, मुंहिंजी ॾाॾी हुया, उहे सभु हुया निरंकारी। उहे त ईअं हुया निरंकारी, हिते संत बी ईंदा हुयनि घर में। हा, पर हा न मम्मी मुंहिंजी हाणे, पोइ वरी भाभी भाऊ हली विया त थोड़ो पोइ घटि तो थी वञे न, मुंहिंजी ससु न कंदी हुई एतिरो। त इनजे करे मतिलब हिते थोड़ो सो घटि
क्या सही।
हा, पर छाहे की, असांजो परिवार जुड़ियल ई आ, चाहे सस सहुरो, मतिलब पेका बी साहुरा भी। त सुठो लॻंदो आ।
केरु केरु त, केरु केरु तव हेॾे। तांजे फैमिली में केरु केरु तव?
मुंहिंजो घोटु आ, अऊं ॿार इन। बसि।
अच्छा, घणा ॿार तव?
काननि, गुज़रजी विया, ॿ यारहें में अऊं हिक नाएं में। त
अच्छा।
हा, त निरंकारी होॾे वेंदा आहियूं, तहां? हा, न हिक गुड़ीया आहे, हिक छोकिरी आ हिकु छोकरो। तहां तहां छा कंदा आहियो?
फैमिली कंप्लीट।
हा तहां छा कंदा आहियो? हा हा हा हा, न हूअं कम छा कुछु कंदा आहियो छा ॿाहिरि कमु या कुछु?
कमु न बस इअईं घर में ई रोटी पाणी।
अच्छा अच्छा, अ अचिजो न कॾी, दिल्ली अचिजो मां तांखे ॾाढो घुमाईंदीमांव, हिते घुमण लाइ ॾाढो तव दिल्लीअ में, हाणे ॾिसो हिते न इनयाल अलावा जीअं गुरूद्वारा इन न, हुनजे अलावा हिते हो तव अक्षरधाम मंदिर अथव, हुनजी बि ॾाढी मान्यता तव, अऊं जेको तां चओ ता न कि आ न फतेह नगर गुरूद्वारो आ न जेको दीदी, उनजो न उनजी बी मान्यता मान्यता तव मतिलबु, मंगल मंगल ते वेंदा तव जीअं न, अ पंज गुरद्वारा, पंज मंगल कोई वञे न त उनजी बी आस पूरी थींदी आ। राति जो सतें बजे अठें बजे मथो टेकण, त जेको वञे हा, उनजी बी आस पूरी थींदी आ। हा, त पंज मंगल चवंदा आहिनि। की पंज मंगल वञो।
हुनजे अलावा हिते शीशगंज गुरुद्वारे जी मान्यता थव ॾाढी। आऊं बंगला साहिब गुरुद्वारे जी ॾाढी मान्यता तव दीदी ॾाढी।
आऊं आ ने जेको असांजो फतेह नगर गुरुूद्वारो आ न त हो
पो तव्हांखे, जी जी
हा, बिल्कुलु बिल्कुलु दीदी अचिजो ज़रूर। हिते न एउ जेके छोटे साहिब जादे हुआ न गु द्वारे हुननि जा मतलबु कोई हुया हुननि खे न चुनवााए छॾियूं हुयून कोई। हूं, मुसलमान हुया त हुननि चुनवााए छॾियो हुयो। त उन भित उन ते भिति खणी करे फ़तेहनगर गुरुद्वारो ठहियो हुयो। त इनजे लाइ हुनजी ॾाढी मान्यता आहे।
हा हा,
हा ॾाढी मान्यता तव दीदी, अऊं हुनजे अलावा हा उनजे अलावा हिते मंदर बि ॾाढा हा हा, मींहु पए थो कल्ह बि मींहु पियो एॾी कल्ह त बस स ई न पियो करे, कल्ह त एॾो पियो आ।
अच्छा।
अऊं उनजे अलावा दीदी हिते अक्षरधाम मंदिर बि तव।
अक्षरधाम मंदिर तव, इस्कॉन टेम्पल तव। इस्कॉन टेम्पल, लोटस टेम्पल तव लोटस टेम्पल घुमण जे लाइ आ ईअं ई। म बाक़ी न पर इस्कॉन टेम्पल जी ॾाढी मान्यता हा, हा इस्कॉन टेम्पल जी ॾाढी मान्यता तव हिते। हिकु त मेन वारो आ जेको ॾाढे टाइम खां आहे। अऊं हिकिड़ो हाणे द्वारका में बि आ मतलब हिकड़ो ॿियो बि खुलियो आ उन खे डि सी पर उहो थोरो नंढो आ, जीअं माण्हू वॾे में नथो वञी सघे छोकी उहो चङो परते आ। इस्कॉन टेम्पल न असांजो ॾाढी परते आ। त जेको अगरि नथो हा नथो वञी सघे त पासे में बि आ। अ सुठो लॻंदो अथव पतो तव एॾो सुठो लॻंदो तव न। खिचड़ी मिलन तव न जेकी इस्कॉन टेम्पल में न एॾी सुठी मिलंद तव न दीदी तव्हां रात जो